हेलो कि रे की हाल छै
बढ़िया छै
कि सब होइ छै
तुरंत बैठलियै हँ
भोजन सभ कए कऽ बैठलियै एखन तऽ सुतयके टाइम भए गेलै आब
आब दस मिनट कऽ बाद
सेह दस मिनट कि बाद सुइत रहबी ने
हँ धीरे धीरे
आओर तहन आइ काल्हि की सब भए रहल छै
की हते तोहि नहि अभी किछु कबहि नाया ताजा
नय र तोरे ने कहैके चाहबे जन्माष्टमी आबे बला छौ घर पर जन्माष्टमी करै छै कहिया छियै जन्माष्टमीसँ ई बात तऽ तू पंडितजी आदमी छिही तोरे ने बुझल रहे के चाही कहिय
तीन चार के आस पास मे हेतो तीन या चार कऽ
तीन या चारि मतलब अगस्त मे हेतै कि तीन या चारि सेप्टेम्बरमे
अगस्त मे
बस इहाय महीनाके बाद
मतलब ई जुलाइ अ सेप्टम्बरमे अगस्त कऽ बाद स सेप्ेम्बर
सेप्टेम्बरमे जन्माष्टमी छै नऽ
शायद ओन परम नहि छल ती चारि के आसपास
ओ तीन चार क तऽ जन्माष्टमीमे व्रतो करैत हेभिन तू
हम नइ करे छियै घर पर सब आदमी करै छै
तू नइ करै छीन तोहूँ तऽ बहुत व्रतसभ करै छलन्हि तऽ जन्माष्टमीमे किया ने करै छी
बहुत करे छैलिए लेकिन जन्माष्टमी नइ करे छियै जन्माष्टमी दुनू टाइम भए जाइ छै
अच्छा जन्माष्टमी की होइ छै दिन आ राईत दुनू टाइम मे स कखनहु नय खायके रहै छै
हँ
तहन तऽ दिक्कत छौ ओते तोरास पार नय लागतौ ने
पार लाइग सकैय घर पर नय कर दै छै मतलब फलहारो नय ने होइ छै किछु
अच्छा फलाहार सब किछ नइ होइ छै लेकिन तोरा घर पर होइ छौ तऽ ओइ हिसाब से तोरा करे के चाही
हँ सोचल जेतै बाद
ई जे छै जन्माष्टमी मे जेना जे छै पूजो पर केओ बैठे छै की स्पेशल आदमी सब
पूजा मतलब नइ होइ छै ऐम लेकिन एक आदमी अपन आगूमे बैठल रहल भजन कीर्तन भेल
अच्छा जन्माष्टमीमे खाली मतलब भगवान कऽ उच्चारण भेल भजन कीर्तन स कोनो ई नय जेना सत्य नारायण भगवान पूजा सबमे या कालिए पूजा सभम दुर्गा पूजा सभम देखलो जे केओ एगो रहे छै पंडितजी ओकरा मंत्र तंत्र पढ़ेलक से स ब एहिमे किछ नइ होइ छै ने
नय नय एइमे भगवानके जन्म जे तिथिमे भेल रहै ओकर अपन अथी कए कऽ ओइ जन्म उत्सवक अपन ओइ जन्मदिनक के रूपमे जेना अपना सब जन्मदिन मनबै छी
अच्छा आइ काल्हि मे जेना लोकके बर्थडे मनै छै जन्मदिन ने तेनाहिते ओ भगवान जन्मदिन मनायल गे जाइ छै
हँ भगवान जन्मदिन ऐथी म भेल रहे जे स समय मे उ समय मे अपन लोग जाइग क भजन कीर्तन केलक
अच्छा फेर एहिमे तऽ लोकसभके अथियो सब भोजो सब रहेत हैते बर्थडे में कियाकी लोग पार्टी सार्टी करै छै तहन तऽ जन्माष्टमीओ म पार्टी सब होइत हेते लगैया
जन्माष्टमी में पार्टी नइ होइ छै जन्माष्टमी जे होइ छै तखन अपन प्रसाद तरसाद जे भेल भजन कीर्तन केनहार जे रहल से अपन प्रसाद तर साद लेलक जे व्रत केने रहल ओ अपन प्रसाद तरसाद लेलक य भोरमे लल्लक जन्मदिन के छओ दिनका बाद जेना छठियार होइ छै ने
अच्छा की होइ छै छठियार हँ
ओइ दिन अपन लोक किछ केलक भोज भात सब
अच्छा छठियार दिन भोज भात सब होइ छै हमरा भैले जन्माष्टमीओ मे होइत हेते तहन वएह छै सब प्रसाद तरसाद खाइत पियै छै जागै छै ने पूजा पाठ होइ छै
हँ मेन लोग बड़ा खियलक प्रसाद तारसाद भजन कीर्तन
जेना ऐम लोक नाचो तमाशा सब आनय छै प्रोग्राम सब
हँ हँ भगवान क हैबे करे छै आइ कइलमे तऽ
अच्छा अपना इलाका मे त ओना ओते कनहैंइ सब गांव में जे छै जन्माष्टमी होय छै
कनहैए म नामी रहै लेकिन आबत बहुठुमा हुअ लगलैह बहुत गाँव म
आब तऽ जन्माष्टमी या कृष्ण भगवान वाला कोनो एहन चीज भय गेले जे हरेक घरे म शायद होइ छै सभ कृष्ण भगवान के राखल कऽ ओकर शायद उत्सव मनेबे कर छै ने
हँ जहिया से इस्कॉन वाला ई प्रथा एले हैं ओहि दिन से बहुत लोग राखे छै। स लोकग सङगे नहि चल ओ करै छै
ह धिया पुता रहिय तऽ एगो अपन इलाका सभ मे कनहै सभ मे बुझे छले जन्माष्टमी कऽ होइ छै लोक अपना गावसँ नो न भरि कऽ बाढ़िक के समय रहे छै ने आब तऽ अपना सभ तरफ ओतेक बाढ़ि सभ नहि आबे छै ओहि टाइम पर बाढ़ि रहे नओ ताव कलकत्ताके लोक देखियै भरि भरि कऽ सभ जाइ नाच देखय लए
ह वह जेबे करे आब तऽ बहुत हुव लागलै हमरा हरेक एम होइैल एते नहि होइ छै एते कने देखनो माचान दुनूठमा होइ छै दू ठमा होइ छै ने कऽ गव
ह अपना गाव सभमे तऽ जेना राधा कृष्ण मंदिर छै तऽ ओतय जन्माष्टमी तऽ नहि होइ छै एहन किछु
नहि ओ तऽ ओहो तऽ होइ छै ओ त कृष्णाष्टमी होइ छै जन्माष्टमी नहि होइ छै
अच्छा कृष्णाष्टमीमे आ जन्माष्टमी मे दुनूमे कि अन्तर छै
दुनू एक दिन आगू गेले जन्माष्मी भेले जाहि दिन भगवान के जन्म भेल रहे
ह
ओ बहुत आदमी मनबै छै ओकऽ जन्माष्टमी जे साधु सन्त छै ओ एक दिन प्राप्त होने। ओ भए जा छै कृष्णअष्मी कृष्णअष्मी छै राधाृकष्ण मन्दि पर कृष्णाष्टमीइ छै।
ओ कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी अपन दुनू अलग अलग चज छैह हमरा त लागे उएह लोक थोड़ो देखल मे केओ जन्माअष्टी बाजि देय छै केओ कृष्णअष्टमी बाजि देय छै।
सि एके हो लेकिन एक दिन जे दिन लऽ मनबै छै ओ जन्माष्टमी भेले अपरात मे जे केलक कृष्णाष्टमी केलक
इएह भेले भगवान के जन्माष्टमी सबो बझ एक तरह त्यौहार उतसव जकाँ मनबै छै सिम्पल बात छै न एहिमे एहिमे ई नहि छै काली पूजा जका जे दू दिन तीन दिन चारि दिन तक लगातार पूजा पाठ हेतै फेर विसर्जन हेतै सेस भवला बात नहि छै
नहि एम सी नहि छैन बहुत जगह जेना मूर्ति सभ बनबे छै जेना कनेगो मूर्ति बनै छै
अच्छा तऽ ओ मूर्तिके भसायलो जाइ छै फेर कि
ह तऽ जे कोनो मूर्ति बने छै ओकर प्राण प्रतिष्ठा भेल पूजा भेल ओकर विधवत रूपसँ फेर अगिला दिन जाके विसर्जन भेल
ओ लेकिन ई त गलत छै ने जन जान जष भगवान जन्म भेलै पृथ्वी पर एलखिन तऽ ओ मन्त्र मूर्ति बनेलकै तऽ ओहि मूर्तिके तऽ आरामसँ रहऽ दैके चाही ओकरा फेर अपन साल भरि पूजा पाठ करू या जाब तऽ रहै स्थापिते कए दो
निष्ठा। निष्ठा भेल जकर प्राण प्रतिष्ठा होइ छै ओकर फेर सभ दिनब एक साल ओते नीक जकाँ नहि नइ पूजा पाठ हेते पूरा शुद्ध सँ सवेरे लोक आबि पूजा करते साँझ फेर तऽ ओहि दुआरे अपन लो के अपनाे विसर्जन भ
इहो बात छै विसर्जन लोक तुरन्ते कए दै छै न
हँ
हु कालीप मेलो तेला सब लागैत हेते जे गाँव मे होइ छै
बहुत बहुत बरका मेला लागे छैय
एगो झूला झूलैवला जे होइ छै ओ जे जन्माष्टमी नै छै ओ किछ दोसर चीज छियै
ओ झूला भेलो ओ अगला महिना सावन म
अच्छ तीस जुलाई स सावन स्टार्ट छैेय अई बेर
हँ तीस जुलाई स सावन स्टार्ट छैय
हँ
ओइम रक्षााबंधन जहिया होइ छै न तहिया से ओ स्टार्ट होइ छैय झुला पाँच या छ दिन चलै छै
पाँच छ दिन झुला चलै छैय नै ई झुला भेलै अलग आ कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी अलग भेलै न
हँ
लेकिन सभ लेकिन सभ छैय इहै राधे कृष्ण स जुड़ल बला चीज हऽ और रक्ष रक्ष बंधन सब तऽ इहै कऽ आसपास होय छै झूल केँ बीच सब मे लगे या रक्षा बंधन होय छै
रक्षााबन्धन शायद सत्ताइस या अठाइस कऽ हेतउ
रक्षाबंधन अठाइस अठाइस अठाइस जुलाई कऽ
हँ अठाइस जुलाई
अठाइस जुलाई कऽ नै हेतौ रे अगस्त मे हेतै यार
अच्छा ई जुलाई छियै ह अगिला महिना अठाइस अगस्त
ह अठाइस अगस्त कऽ रक्षााबंधन छै तहन रक्षााबंधन म जा छै की दिल्ली की एते रहबै
एखन एहन नै किछ विचारल कतौ नै जाइ छै
कतो गाँव तऽ जाइए परतो रक्षााबंधन में ई थोड़े छै जे एते रहबै
देखल जेतै की केना परिस्थिति रहै छै ओइ हिसाबे न
पढ़य लिखयमे एतबो लीन नै भैए जाइ जे पाबैनो तिहार छोड़ दिहन
पावैन तिहार छोइर कहा रहल छियै
चौरचन सब म तऽ आब नहिये न जाय छीही पहिले चौड़चन सब म जायत रही आब तऽ नै जाय छीही
चौरचन मे हम आइताक नै गेलियो है
चौरचन किया नै होइ छौ तोरा की
हेतै किया नै लेकिन हम आइ तक चोरचन मे गाँव जेतइ एक दिन कऽ पाबैन म
ऐह चौड़चन बढ़िया पाबैन होइ छलै ओहिमे अंगना मे बैठ कऽ लोग मड़ड़र भांगे छले तै पूी खीर ई सब धै कऽ केओ केओ दालियो भात चढ़ आबे छै लेकिन लेकिन ज्यादा लोक कऽ देखलो खीरे पूरी वाला रहै छै
ज्यादा लोक मतलब नब्बे परसेंट खीरे पूरी होइ छै जेना हमरा अंगना म हुनका दुनु कऽ होय छै चावल दैल
ईसभ सभ अपना मन स किछ एहन धारणासँ बना लेने हेतै
जकरा जे होइ छै मतलब इहो होइ छै न जेना तोरा घर पर नै केओ केनाहार छै तऽ ओ कोनो रिलेशन रहल छै आन गाँव ओतौ अपन कहलक जे हमर कए लेब अहाँ तऽ ओइठमा जे चलैत रहल उएह अथी कए लेलक तऽ फेर ओ अपना ओइठमा आनल कऽ तऽ ओएह वला रहि जाइ छै एहि सब म फेर बदल भए जाइ छै।
ह इह चौड़चने मे ने लक किछो खीरा तीरा या कोनो फल लए कऽ चांद। चन्दा मामा के देखै छैय।
हँ एगो कोनो फल लऽक‌ऽ परनाम कैल जाइ छै।
ओ चौरचन के तऽ बीत। गेले की इहो ओएह के आसपास मे हेतै आबे बला छैय।
नै नै इहो ऐके एके बादे हेतै। रक्षाबंधन सबके बाद आ गणेश पूजा के बीच मे
ए आब तऽ खाली पाबैने क सीजन तहन आबैवला छैय गणेश पूजा रक्षााबन्धन नैय।
सावन स्टार्ट मतलब भेलाके बाद आब नवम्बर तक खाली। पूजे छै झारि कऽ ऐमे लगन तिहार सब नैय ना रहै छैय।
ओ ऽ लगतै अपन लोक। लोक केना तऽ बिजी रहै ओहि दुआरे अपन पूजा पाठ होइ छैय ने।
हँ ह ऐमे आब खाली झारि के पूजा पाठ चलते पाँच महीना आब।
आ ऽ तहन आब अगिला अथी जै छैय। काली पूजा पर रणनीति की सब रहतै ओहि पर गप कैयल जाय ई फोन एखन हम काटै छी। हूंह जे